हेलो
नमस्कार तोहर परिवारक सभ लोकनिकेँ हैत क्षति आ गर्मेश भत्सक स्वास्थ्य ठीकठाक चलि रहल अछि नै
नमस्कार भगवान कृपा सब ठीक छथि माता भाय बहन सब अपन अपन काज में व्यस्त छथि आ परिवार सुखी वातावरण बलन आ छै
ई सुनी बहुत प्रसन्नता भेलै वास्तव मे अो परिवारक मनुष्यक जीवन समसँ फेक शक्ति होइत अछि जे हर परिस्थिति मे साथ दैत अछि
ई सुनि बहुत प्रसन्न भेल वास्तव मे परिवार मनुष्य जीवन सब सँ बेसी शक्ति होइत अछि जे वैह परिस्थिति के साथ दै अछि
बिलकुल सही कहला जखन कोनो समस्या अबैत अछि तखन परिवारक सदस्य सभ मिलि-जुलि ओकर समाधान निकालि सकैत छथि
तोहर पिताजी की करैत छथि आओर हुनकर स्वभाव केहन अछि
हमर पिताजी बहुत मेहनति आ अनुशासन पसन्द व्यक्ति छथि जो सभक सम्मान करैत छथि आ सदिखन सही मार्गदर्शन दैत छथि
आ तोहार माताजीक बारेमे किछु बताउ आ कारण माता परिवार केँ आधार मानल जाइत अछि
हमर पिताजी बहुत सिनेमाहाइ छथि ओ घरक सभ सदस्यक देखभाल करैत छथि आओर स्वादिष्ट भोजन बना के सभकेँ प्रेमसँ सुखाबैत छथि
तोहर कतहु भाय-बहिन छथिन से सभ बीच आपसी सम्बन्ध की अछि
हमर दू भाय आ एकटा बहिन छथि हमसभ एक दोसरक सम्मान करैत छी आ एक दोसरक सहायता लेल सदैव तैयार रहैत छी
आइ-काल्हि इ व्यवस्था जीवन शैलीक कारण बहुत परिण मे अपसी समय कम भेटैत अछि तोहर परिवारक एहि विषय मे ज्ञात अछि
हमसभ प्रयास करैत छी जे दिनमे कस्म कम एक बेर एकठाम बैसी भोजन करी आ अपन दिनभरिक अनुभव साझा करी
ई आदत बुझियौ की नीक अछि कारण एहिसँ परिवार सदस्यक बीच प्रेम आओर विश्वास बढ़ैत अछि
हमर पिताजी सेहो कतेक छथि जे परिवारक एकता समझा पैघ सम्पत्ति होइत अछि
तोहर परिवारक कोनो विशेष परम्परा अथवा संस्कार अछि जे तोरा बहुत प्रिय अछि
हँ पर्व त्योहारक अवसरपर हमसभ मिली पूजा करैत छी बुजुर्ग लोकनिक आशीर्वाद लैत छी आ एक साथ भोजन करैत छी
सचमुच एहन पारम्परिक परिवारक सम्बन्धकेँ कारो मजबूत बानि अछि आ न पीढ़ीकेँ संस्कार सिखाबैत अछि
बिलकुल हमसभ बच्चाँ सँ ई सिखलहुँ जे बड़का लोकनिक सम्मान करब आ छोटका लोकनिक प्रति स्नेह रखब अवश्य अछि
परिवारक संग बिताावल समय ओने विशेष स्मृति अछी जे कहूं हृदय सबवल है
हँ छुट्टी पूर्व दिन सब मिली ग्राम घुमब गप्पशप करब आ हँसी खुशी समय बितायब हमर श्भर्ष प्र्रिय स्मृति अछि
कठिन समाज मे परिवार सहयोग वथा मान्य मान प्रदान करैत छै
ई बात पूर्णरूपेण सत्य अछि। कारण परिवारक दुखमे साहस दैत अछि आ सुखमें अनेक गुणा बरत दैत अछि।
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन परिवार भेल समय निकाबक प्रयास अवश्य करबाक चाही
ह मित्र परिवारक प्रेम विश्वास आ आपन जीवनक वास्तविक धन अछि जे पैसा सँ नहि किनल जा सकैत अछि
आहा से परिवारक महत्वपूर्ण पर इ बातचीत के बहुत नीक लागल आशा करैत छियै जे सब परिवार साथी दरिका एकजुट का सुखी रहा
हमर घरमे ई सिखाओल जाइत अछि जे सदिखन सच बो बोलब मेहनत करब आ दूसरा के सहायता करब मनुष्यक सभ सभसँ पैघ गुण होइत अछि
बहुत नीक बात अछि कारण नीक संस्कर बच्चा के भविष्य उज्जल बनैत अछि।
हँ हमर दादाजी कहैत छलाह जे शिक्षा आ संस्कार दुनू मिलायके व्यक्तित्व असली पहचान बनबैत अछि।
की अहाँसभ छुट्टी के दिन कोनो विशेष गतिविधि एक साथ करई छी?
हँ कखनहु सभ मिली फिल्म देखैत छी कखनोहु बहरी घूमैत जाइत छी आ कखनहु पुरान पारिवारिक कथा सुनैत छी।
आ हमर विचार सँ परिवारक सदस्य के एक दोसरा भावन समझ स करक चाही आ कठिन समझ सँ रिश्ता नहिं छोड़बाक चाही।
हमर विचारणसँ परिवारक सदस्यके एक दोसराक भावनााक सम्मान करबाक चाही आ कठिन समयसँ नहि छोड़बाक चाही।
बिलकुल जेसे प्रेम धैर्य और आपसी समझ परिवारक बहुत अच्छा औकित परिवार मजबूत आ सुखी बनैत अछि।
भगवानसँ प्रार्थना करैत छी जे सभ परिवारमे प्रेम सम्मान एकता आ खुशहाली सदिखन बनल रह
हँ ई बात पुर्ण रूपे सत्य अछि। कारण दुःख मे साथ दे छी ओर सुखने खुशी के दे अछि
त्यौहार परिवारक नहि बच्चा सभके कोन कोन बात विशेष रूपणसँ सिखाओल जाइत अछि
हमर घरमे ई सिखओल जाइ छै कि ह शदीखान सब सच बोल कठिन मेहनत करबबै दूसरा को सहायता करब ओ मनुष्य सबसे